कि हाल छै यौ
बढ़िआ छै बढ़िआ छै अपन कहियौ
अपनो ठीक छय तऽ गर्मी छुट्टी मे कतय के यात्रा भेल एहि बेेर
हँ
ऐ बेेर गर्मी के छुट्टी मे कते के यात्रा सब भेल
गर्मी छुट्टीमे एखन यात्रा कतहुके नय गेलहुँ हेँ किय तऽ यात्रा करयके लेल जे हइ से बचपन मे जे रहै छलै तऽ लोक कहै छल गरम छुट्टी मे नानी गाम चलै छी आ नय तऽ दोस्ती यारी मे रहल तऽ कतहु छुट्टी भेटल देख तऽ चलू घुम छी लेकिन देख काम स्टार्ट भ जाय छै तकर बाद यात्रा बहुत कमे होय छै नौकरी स्टार्ट हो के बाद
हँ से तऽ छै लेकिन साल मे तऽ एक बेर मोन बहलाबै ला आदमीक के यात्रा तऽ करबाक चाही कियाकी जिंन्दगी भैर तऽ आदमी काज करिते रहैत छै अपना लए परिवार लए
बिलकुल करबाक चाही हमर सभके पन्द्रह अगस्तके द प्लानिंगग दोस्त सभके साथ दार्जिलिंग के पन्द्रह अगस्त किछ दिन पहिले
दार्जिलिंग हँ दार्जलिंग तऽ बहुत बढ़िआ जगह छय दार्जलिंग तऽ जाउ हमरो इच्छा रहै दार्जलिंग जायके लेकिन जा नय पेलहु हम लेकिन एक दिन कोशिश करबै जाय के
कतऽ रहल छी अपने
की कहलियै
अपने कतऽ रहे छियै
अच्छा हम तऽ फिलहाल रहैत छी अहाँके दरभंगा मे रहैत छी हम
हम तऽ जे है से छी मधुबनी सँ लेकिन अखन छी फिलहाल आसाम मे आसाम स हमरा सब के दार्जलिंग नजदीक पड़ै छै तहि दुआरे दार्जलंग के प्लान बन छै
दार्जिलिंग नजदीक पड़ै छै बहुत नजदीक पड़ै छै एतय से एतय लाइग जाइ छै दार्जलिंग के बुझाइ अहके आठ नौ घंटा ऊपर ऊपरे लाग जेतै बारह घंटाे
नय नय आठ नओ घंटा मे रहते आओत से सिलीगुड़ी गेलै सिलीगी दून सिलीगुरीए अबै म बुझाए बिस दस घणटा कै
आ भाया रोड जे छै से आसान छै भाया ट्रेन जे छै से ओ रूट कनि अल्टर छै
हँ राज बस चल छै एकटा जेकि हम तऽ अपना गाँंव मतलब बेनी पट्टी से जे बस पकड़े छै शाम के चारि बजे
शाममे चाइर या पाँच बजे रहै छै तऽ ओ जे छै से सिलीगुड़ी पहुचा द छै सुबह छओ बजे बसो जे से अहाँकेँ दस घंटास से कम नहि लगै छै,
अच्छा अच्छा तऽ ई बताउ कि बचपन मे अहाँ कोन कोन जगह के यात्रा कऽ चुकल छियै एखन तक।
बचपन मे तऽ नहि जैसे बचपन वाला तऽ ओते याता नै भेले
तैयो अखन तक मे कोनो यात्रा याद हुए कतय कतय गेल छी कि चीज के नीक छै ह
शिलग गेल छी सिलग सँ चेरापुंजी गेल छी,
आा चेरा पुंजी ओत तऽ वर्षा बहुत होई छै सुनै छै दुनिया सभसँ बेसी
हँ शिलोग ओर चेरापुंजी जे हरदम कखनो बारिश हुआ लागत आब मौसम एहन रहैत छै ने जे अहाँकेँ ठंडा लागत मतलब बुझाय जे ठंडा लागत अपना गाव जन मौसम रहते कोहरा की ठंडा लागत लेकिन ओ ट नै लगे छै।
अच्छा लोग सभ यूज टू भऽ गेल हेथिन मतलब क्लाइमेट के तै।
हा हम सभ गेल रहियै पंन्द्रह अगस्त के दिन मे अपने दोस्ते सभ गेल रिहे एगो फोर व्हीलर से पाँच आदमी गेल यै। तै पहिले गेलियै मेघालय, शिलोग गेलियै, शिलोग से फेर चेरापूंजी, चेरापूंजी मे छै एकटा।
हू हू नाम सुनने छियै ओकर।
एगो बड़का पहाड़ छै ओय पर से सातगो झरना गिरे छै। आ कऽ अखने देख रहल छियै जे झरना अहाँकेँ देखा रहल ए। और दू मिनट के बाद देखबे जे पूरा तेहेन कोहरा लाएग जाय छै जे अहाँकेँ झरना पते नै चलत जे कता छै।
हु तहन देखियौ यौ मतलब मतलब कोहरा जे लागै छै तखन तै कियौ आदमी खेसो सकय यै इम्हर-उम्हर बेसी चैल गेल तै।
नै नै से तऽ अथी लागल छै, मतलब रोड पर जे छै तऽ जे कहबै नै बाउंड्री बैरिकेडिंग लागल छै ओय हिसाब से जे कि आदमी पहाड़ के नीचा से देख सकय यै अते ऊच। बारकेडिग दऽ ए छै जे की अहाँ ओकरा गिर नै सकै छै ओय पर अहाँ बैठ तब नै जेबही तबते गिरयै पड़ते।
अच्छा
लेकिन कोय बैठे नै छै नै तै घूम त हरदम सिलोग गर्मी के मौसम मे लोग बहुत जाए छै नै।
गर्मी मे तै खैर इम्हर तै अपन सभके उत्तर बिहार या उत्तर भारत में तै गर्मी तत्ते पड़े छै कि लोग सभ सोचै यै कि कोनो।
असामो के लोक असामो के लोक जे हय स शिलोग, मेघालय गर्मी जखनी पड़ल नै ते शिलोंग मेघालय के दूर
हू हू हु सही बात छै। तै ए बेर पन्द्रह अगस्त के अहाँ सभ दार्जलिंग जा रहल छी।
हा पन्द्रह अगस सँ एक दिन पहले एने तै ड्यूटी करय वला सभ तै मिलाके चले छै जे शैन दिन पन्द्रह अगस्त परले तऽ रैब मे तै दुगो छुट्टी तै ओन्हे। एते भोट देते आ तीनगो छुट्टी एक्स्ट्रा लऽ लिया तै जे छै पाँच दिन के टुर आराम
आराम से, आराम से हा वर्किग प्रोफेशनल तै सेहा छै कि तत्ते वर्क लोड रहे छै छै घर के काज सब चीज सब देखऽ पड़ै छै
सब मिलाय के छुट्टी मारे छीयै अहां त
नय नय नय नय सही बात छै सही बात छै हम्हु अखन यात्रा अहाँ के केने रहौ साउथ के यात्रा हमरो भेल रहे ए बीच मे
अच्छा
साउथ मे बैंगलोर गेल छलौं अ बैंगलोर
घुमैयो के पर्पस स
घूमहे के पर्पस स आओर किछ रिले टिव रहै छथिन बहिन सब हुनको सब सऽ भेंट घाट करै लय ई दुनू पर्पस रहै अ सब सऽ पहिले तऽ गेलौ हम सब बैंगलोर जतय बहिन रहै छै फेर बैंगलोर मे अहाँ के गेलो घुमलो मैसूर पैलेस छै ओतय राजा
साउथ के जे हय छै साउथ घूमय मे मजे किछ और आबै छै एकदम जे से
से तऽ छैहे साउथ तऽ एक बेर
निक
जबाक चाही साउथ साफ सुथरा जगह छै काफी आओर नॉर्थ सब बिलकुल डिफरेंट कल्चर छै तऽ एक बेर जे छै से ओ कल्चर के आदमी के टेस्ट जे छै से करबाक चाही कि केहन छै
साउथ के लोग सब के जे है से ओकर सबके कहनाम छै जे हमरा भारत सरकार न हम सब अलगे देश बना लेबै एकटा ओकरा सबके नय माने मतलब रहै छै तु सब किछो कर चाहे नय कर
ह खरि ओ तऽ अलग मुद्दा छै पोलिटिकल लेकिन घूमै का परर्पज सऽ साउथ अहाँ जा सकै छी घुमय लए केरला चलि जाउ चाहे अहाँ जे छै से चेन्नइ चलि जाउ फेर साउथ चलि जायब तऽ फेर अहाँ कन्याकुमारी चलि जाउ अहाँ जे छै से रामेश्वरम चलि जाउ आह जे छै से बालाजी चलि जाउ तिरुपति मतलब बहुत सारा जगह छै अनएक्सप्लोर्ड जे अहाँ तऽ उएहे हम बतबै छलहु ने ह
ओरा रखै छै ने ओकर सबके मतलब साउथ वला मे एकु ची देख
हँ हँ उएह बतबै छलहुँ तऽ ओ मैसूर पैलेस घुमलियै तकर बाद बैंगलोर मे छै आ ओकर बाद जे छै से ओतय एकटा कुटी लिंगेश्वर छथिन ओतऽ अहाँके एक लाख जे छै से शिवलि्ंग छेथिन कोटी लिंगेश्वरम मे
एक लाख
एक लाख एक लाख जे छै से शिवलिंग ओतय स्थापित छै कोटी लिंग्वेसर मतलब जेबै तऽ मतलब ओ जगह के देख कऽ भाव विभोर भऽ जेबै कि मतलब जे इम्हर तकबै बायाँ दायाँ पाछू जिमहर देखबै उमहर शिवलिंगे नजर एत अहाँके पैघ शिवलिंग छोट शिवलिंग सब स छोट शिवलिंग सभ सँ बड़का शिवलिंग खाली शिवलिंग एक लाख
नय तऽ ओ जे है से मतलब अस स्थापित कयल गेल स्थापित कयल गेल छै य
स्थापित स्थापित ओतऽ के राजा एकटा छलखिन केो तऽ हुनका सपना मे आयल रहै किछु कि अहाँ स्थापित करू तऽ ओ एक लाख शिवलिग जे छै से स्थापित केलखिन।
आसाम मे आसाम मे एकटा फिलडिग छै जे रोज जे हे अहाँकेँ एक तिल बराबर जे अपना सभके तिल तिल के लाई जे बनाबै छियै एक तिल बराबर रोज जे है से ओ शिवलिग रोज बढ़ै छथिन मतलब
अच्छा सुनने त
कुकलेश्वर महादेव नाम छै इहो बीच मे हम गेल छलहुँ हे जे है से एगो दोस आयल छले गाव से तऽ ओ घुमाब ले लग गेल छलियै ओते मतलब अखन जे पहिले जे हम बहुत पहिले गेल रहे पाँच साल पहिले तऽ देखने रहिय ओहि के अपेक्षा आकार मतलब एहन छै ने जेहा भैरो पाँच जे पजियेबे ने तैयो नहि पतियए तहाँकेँ
अच्छा सुने रहियै पेपर मे हम कहियो पेपर मे कतौ पढ़ने रहियै हम कि जिनका बारे मे कि शायद एकटा छथिन रोज एक तेल के बराबर भरे छथिन
जे ओहि मन्दिर के जे अखन तक विकसित नहि कयल गेल छै अपना सभके जेना सावन मे जे हइ से सुलतानगंज सँ जब करके बाबा राम जाै छै। ओ गाव घर मे सँ हो छै जयनगर कमलाज जे कपलेश्वर अहिना जे है सेतऽ छै तऽ अहिना एत कुिलेश्वर महादेव के जल सभ वशिष्ठो मतब वशिष्ठ मुवि जे तपस्या के ओतऽ जे है एकटा गंगा जी निकले छथिन। पहाड़सँ ओतस छै।
अच्छा। नहि नहि बढ़िआ छै तकर बाद जे छै से। फेर जे छै से बेगलोर से गेलो चेन्नई ओते छोटका भाय रहय छै। छथि हँ चिन्नइ मे जे छै से। वएह बीच सभ छै बहुत सारा बीच सभ जे छै से घुमलहु। उम्हर चेन्नइमे आ फेर हमर सभके प्लान बनि गेल जे छै से अहाँकेँ। जायके जे छै से रामेश्वरम। ओत स चेन्नई सर ह। बहुत बहुत नीक जगह मतलब ओत चारू बगल पानि से घिर ले छै ओ। आ। एकटा रस्ता छै बस पेन ब्रिज छै ओ ब्रिज समुद्रे पर बनल छै ओ। समुद्रेसँ भऽ कऽ ओ रेलगाड़ी क्रॉस कऽ पहुँचै छै। एते सुंन्दर एते नीक लागल आ चूकि गर्मी तऽ बहुत। रह लेकिन बारिश के बारिश होइत रहै तखन हमस जखन पहुँच तऽ। बहुत नीक दर्शन भेल ओर बहुत नीक लागल। आ ओतय जे छै से अहाँकेँ ए पी जे अब्दुल कलाम जे छै हुनकर जन्म भेल छलै। ने रमेश्वरेमे ने हुनकर जे छै। पुरान घर तर सभ ओतऽ छै मतलब ओ अहाँकेँ जेबै ओतऽ तऽ। ऑटो ड्राइवर के कहबै तऽ ओ सभ जगह घुमा देत अहाँके समुद्र के बीच मतलब जे जे ओतय के मुख्य मुख्य स्थल छै ओ सभ जगह अहाँके घुमा देत औ
घूमऽ वला जगह बहुत छै आदमी के फुर्सत होव के चाही घूम
उएह उएह बात छै आदमी के फर्सते कम छै घूमेवला जगह तऽ खैर बहुत छै दुनिया मे लेकिन आदमी सब अपन जिंन्दगी मे ततै अस्त व्यस्त छथिन कम है समय निकल पाबै छै
आब माइन लिअ अहाँके उम्हर रिलेटिव रहे छथिन तऽ अहाँके गेल हेबे तऽ अहाँके तहने ऐता ओतऽ छै नय तऽ अहाँ नेट पर सर्च कऽ केऽ आधा जगह जेबै आधा जगहके छूटि जायत
बात सही कहलियै बात सही कहलियै
अहिना एक बेर दू हजार बारह मे हम गेल रहौ कोलकत्ता आधा छिय आधे अधे घूम के चइल एल ओते पतो न रहै दू हजार बारह मे केओ के मोबाइल के नेटो तेट ने जे ह ओ यूज करे
जी पी एस पहिले ह पहिले आब तऽ इंटरनेट से फ्री छय जी पी एस लोक के देखा आबि गेले ये लोकेशन आब जे छै से आदमी कतहु से कतहु पहुँच जाइ छैथ
दू हजार बारहो में रहे लेकिन हमरा सब लग नय रहे फोन ओइ टाइम मे छ छोटका फोन रहे की टाइप बला
अच्छा अच्छा
गेल रहौ तऽ एकटा दोस्त के फैमिली रहैत रहै त ओतयसँ जे से कालिका जी मन्दिर है जे समबन्धित त रहे घुमलो हँ कलकत्तो मे घुमलो कनी मनी
अच्छा अथी गेलो की ने ओतऽ कथी छोर विक्टोरिया मेमोरियल
विक्टोरिया मेमोरियल ऐे ओ पार्क हँ जे ओइ पार्क मे तऽ गेलो तऽ पहिल बेर टूरे रहै हमर दू हजारह मे ट्वेल्थ केने रहो ओकर बाद जे से पहिल टूरे रहे हमरा त गेलहु तऽ ओत देखलियै पार्क हालत त अहाँ कहितिए जे अहना होइ छै खुले आम लोग ईसब काम किया कर ल गले विक्टोरिया मेमोरियल पार्क मे तऽ फैमिली के साथ जाय वला बात नय छैय
हुँ हुँ हँ आब तऽ आधुनिकता जे छैय सब जगह घेर लेलकैये आदमी सब आब जे छैय से लाइफ स्टाइल बदैल रहल छैय सबके
ई कऽ सकैय छी तऽ कलका